हमरा आइ अहाँ हमरा की बतायब किछु जानकारी दिअ मोन लागल अय कीछ कीछ सुनी अहाँसँ
आइ हम महिला के बारे मे किछु अहाँके बतायब जे महिला सभ जे पहिलेके महिला सभ छलखिन हेँ आओर आबके महिला सभमे कते मतलब जागरूकता भेलनि हेँ महिला सभ कते अपना सबके अथी आगू बढ़लखिन हे हुनके बारेमे बतायब हम अहाँके
हँ तऽ ई हम कहब मिलाजुल के ई सभटा शिक्षेके असर
हँ छैहे शिक्षे के छैहे असर की महिला सब पहिले तऽ सब महिला के आब आ अपन जीवन मे खुद अपन अपन देखबे फैसला लेबऽ लगलखिन हे घूम सबके आज पूरा सभके आजादी भेटलनि हें सभ शिक्षेके छै जेना जते जेना सभ अपन शिक्षा प्राप्त केलखिन महिला सब पढ़लखिन तऽ आब धीरे धीरे बढ़ल जाइ छथिन पुरुष सँ अपन संगे चलै के अथी राखै छथिन
हँ तऽ ईमे अहाँ ईमे अहाँ कहबै तऽ पुरुषो सभके सहयोग कम नहि छनि
हँ खूब से बहुत पुरुष सब छथिन पूरा आब तऽ पुरुष सब पूरा सहयोग करै छथिन पहि पढ़बैमे लिखबैमे बेटी सबके पहिले महिले सब पूरा घर मे रहै चारू से काज सब अपन ओहिमे किछु नहि कऽ सकैत छी अहाँ बैसू घर मे काज करै करू नहि तहन अपन रहू जेना लेकिन आब से नहि ने छै आब तऽ सभ घरो बैसल महिलाासब सभ बैसल रहै छथि अपन धीरे धीरे घरेमे बैसल कत एते महिला सब तऽ घरे मे जे नहि पढ़ल छल लिखल छलखिन तनको सब के भेलनि जे नहि आगू पढ़ी तऽ बहुत महिला एहनो छलखिन जे छुटि गेलाके बाद फेर से शुरू केलखिन पढ़नाइ लिखनाइ अब धीेरे धीर ह का मे अपन एलनि बुझलखिन अपन बढ़िआं जे महत्व बुझलखिन ओकर हँ बुझलखिन फेर आगू जााकऽ
हम कहब जे सोशल हम कहब जे सोशल मीडिया जे छै सेहो एहि हिनका महिला सबके जागरूक करे मे कम भूमिका नहि निभेलक के ओहो जागरूक केलथि हे तरह तरह के सरकारी योजना के या चाहे कोनो भी आइडिया जे होइ छै से एकटा मतलब रखलाके बाद ओ सोशल मीडिया हुए सभटा चीज जे छै जानकारी मीडियाके माध्यमसँ भेलैए लोक आगू बढ़ि रहल छै दिन प्रतिदिन तऽ एहि क्रममे जे छै से
आ बहुत महिला सब खुद अपनेसँ पै अथी करै छन आत्मविश्वास बढ़लनि ह ओहि पढ़लासँ आगू करयके आ अपन फैसला लेके सेहो भेलनि हे ने जे पहिले आब सोचैत रहै छलखिन कि हँ न हँ न की करू नहि करू ओ किछु कहत ओ समाज की कहत हम आगू बढ़ब तऽ पढ़तौ पढ़ब तऽ एने काज करब तऽ लोक की कहत ओहि सभके पूरा आब आत्मविश्वास बढ़लनि ह जे आब महिलासभ कतहु जाइ छथिन कतहु अहाँके काज करतै घरे बैसल बैसल काजो घर के काजो करतैत रोटियो बनेती आ स्ग सङ्ग क कते रंग के सिलाइ कढ़ाइ देखियौ कते महिला सब बढ़ रहल छथिन सिलाई कऽ क कोइ अपन अपना मे पेंटिंगे करै छथि कते रंग के काज छै बहुत कम काज नहि होय छै पूरा महिला सब पूरा सशक्त
संग संग काजो करे छथि लोक के ट्रेनिंग द के सिखाबैत तो छथिन हुनको पयर पर ठाढ़ करै छथि तऽ अपन ई की भेलै ई सभटा शिक्षाके सकारात्मक प्रभाव छै जे लोक खुदो आगू बढ़ैत छथिन लोक अपन पुरुष वर्ग हँ पुरुष वर्गके सेहो छनि एक मतलब दुनू मिल जुलि कऽ एकजुटता जाबै कतहु कोनो समाजमे नहि एतै ओ काज आगू बढ़ि नहि सकै छै
सही हे क और घर मे पंचायत मे पहिले एकटा गोटा रहै छलखिन महिला पंचायत बैसतथे सब मे लड़ाइ लड़ै छथिन देश चलबै छथिन आब कते चीज बढि रहल छै आगु कृषि मे देखियौ खेती ह गृहस्थ ई मे खेत मे काज करै लए जाइ छलखिन आब महिला सब पूरा विज्ञान कृषि विज्ञानमे सभटामे कतेक बड़का बड़का ऑफिसर सब भऽ गेल छथिन आ हुनका सभके अथीसँ काज केलासँ आओर बढ़ए रहल छै मुनाफा बहुत बेसी भऽ रहल छै से आओर आगू बढ़ि रहल छथिन आ सङ्ग सङ्ग समाज पूरा देशके नाम कमा रहल छथि काज कऽ कऽ कऽ से बहुत नीक लगै छै काज करै छथि ई सब देख के मोन मे बहुत अपनो सब के मे छियै आओर अपन बेटी सबके पढ़बै मे लिखबै मे खूब जबाय बेटी छैह आइ पढ़बै लिखबै मे खूब आगू छै जे नहि ई करबे करत अपन पैर पर ठाढ़ करेनाइ शिक्षा प्राप्त कऽ कऽ अपना किछु बननाइ आइ काल्हि बहुत जरूरी छै महिलो सबके जेकि अपन
पढ़ै लिखैत छथि तऽ महिला अगर एकटा कहै छै महिला शिक्षित होइत छै तऽ हुनका पूरा परिवार शिक्षित होइत छथिन शिक्षासँ लऽ कऽ व्यवसाय तक चाहे कोनो फील्ड हुए महिला जे छै सभठाम
कटिंग करियऔ घरे काज के देखियौ ने पेनिंगे मे एकटा करै छथिन आ सभके सिखबल दसटाे कहलथि अहाँ सिखू सभ के बैसा क ओकरो रोजगार देलथि तू अहूँ सिखाओ
काज बढ़लै हँ काज बढ़लै दस गोटा के रोजगार बढ़ले चाहे ओ केओ मसाला उद्योग से जुड़ल छथि चाहे कओ अगरबत्ती चाहे कओ केओ चाहे ओ मिथिला के हँ हँ मिथिला के खाद्य सब आचार भेलै अदौरी कुम्हरौरी भेलै हर क्षेत्र मे जुड़ल छथिन जेहन बाहर के मांग भेलै ओहि हिसाबसँ हुनका सभके उत्साह होइत
ओ छै ने शिखि मौनि शिखी मौनी देखियौ पहिले बिलयल जाइ छलै किछु दिनसँ आब देखियौ क कते चले छै कते लोग बनबे छै आ रंग रंग के भगवान बनबै छथिन कते नीक लगै छै सब वएह बढ़े रहल छै ने वएह रोजगार घ धीरे धीरे पूरा फैलल जा जदि देशमे पूरा महिला सब अपन रोजगारके कामी आज एक खुद अपना अपन पैसो कमाबैत छथि अपन आत्मविश्वास बढ़ैत छनि एहिसँ सभके बढ़बै छथिन घरमे पुरुष संगे हाथ मे हाथ मिला क आब चलि रहल छै महिला जे पुरुष सब जे कहे छलखिन हे बहुत अपन छलखिन बहुत एहनो छै पुरुष सब छलखिन नहि जाय देबे घर बाहर हिनका सबके हुनको सबके आब बुद्धि मतलब
हँ सबसँ पैघ उएह बात माने रखै छै आओर जाबै परिवारके सपोर्ट या समाजके सपोर्ट नहि भेटैत छै तऽ की होइ छै पहिने कोनो चीज चलन अबैत छै फेरो ट्रेन्ड भऽ जाइ छै तहन एक देखा देखीमे अगर एकटा समाजके एकटा महिला नीक काज करै छै दोसर महिला करैत छै तऽ फेर ओ चलन भऽ जाइत छै तकर बाद की होइत छै तऽ हमरा लगैएा जेना कि ई चीज ककरो अगर अहाँ सकारात्मक सोच लऽ कऽ काज करैत छियै खराब काज नहि करै छै तऽ समाजो अहाँके सपोर्ट करत आओर एक एकटा ऊँच नजरि से देखै छै आओर ओहिसँ आ प्रेरित होय छै ओहिसँ एकटा प्रेरणा स्रोत आ महिलासभ बनि रहल छथिन सरकारके तरह तरहके योजना आबि रहल छै आ सरकार महिलाके कोनो व्यवसाय लेल ऋण दऽ रहल छथिन ओहिपर सब्सिडी भेटैत छै किछो भेटैत छै तऽ जाबे तक कतहुसँ सहयोग नहि भेटैत छै जाबे तक कोनो चीज के प्रचार प्रसार नहि हो जेत आब तक महिला केना कऽ सकन छलै तऽ पहिनो महिला कोनो पहिलका पहिलका महिला कोनो कमजोर तऽ नहि छलखिन हे पहिने तऽ विदुषी सब लेकिन उएह संसाधने अभावमे हुनका सभके ओ रास्ता नहि देखायल गेलनि कते महिला पहिनो जे छलखिन हे से घर बैसल नहिओ सोशल मीडिया रहै संसाधन रहै तऽ कतेक विदुषीसभ छलखिन हेँ जे विद्वान सभ सङ्गे शास्त्रार्थमे हरबै छलखिन हेँ
हँ लिखतो छलखिन पहिलो गीत नाद सब तऽ लिखने छलखिन महिलो सबह घर बैस
पहिलका महिला सभके छ त हम देखै छलियै पहिने कहाँदनि कागज कॉपी नहि रहै छलै तऽ लोकस जे गीत कण्ठस्थ कऽ लैत छलै कण्ठस्थ केलहुँ कोनो महिला गीत गबै छलखिन आब ने अपनासँ मोबाइल लेलहुँ रेकॉर्ड कऽ लेलहुँ पहिनेे तऽ से नहि होइ छलै पहिने एक बेर सुनलहुँ हँ लगन रहै छलैए तऽ महिला चाहे आय के होथिन चाहे ओ पहिलका महिला हेथिन महिलाके जे छै से मेहनत हुनकामे जे सजगता छनि से प्रकृति देने छथिन ओ शक्तिके रूप छथिन ओ सभ दिनसँ काज केलखिन हेँ आओर चूँकि संसाधनके बार बार हम कहि रहल छी जे संसाधनक अभाव छलैए ओहो टाइममे बहुत पहिने जे छै से जिनका जिनका सपोर्ट भेटलनि जिनका जिनका परिवारक सपोर्ट भेटलनि समाजक सपोर्ट भेटलनि ओसभ आगू बढ़बे केलखिन हँ अखन चुकी देखा दखि हँ देखा देखी सब बढ़ रहल छथिन सब एक दोसराास से सीख लऽ रहल छथिन तऽ हम कहब जे आओर महिलासभ आगू होथ रोजगार चाहे चाहब
अपन मैथिलानि ओमे मै मैथिलियो मे अपन मैथिलानी सब पहिले तऽ सब रहै छै आब ओहो सब
हँ महिलासभके लेल की आओर महिलासभके हमरा लगैए सरकारके तरफसँ आओर कोनो एहन चीज हुए दिनानुदिन जे छै से कनिक कनिक कि हँ अपनो एखनो जे छै से महिला सबके लेल कनि कनी छनि समस्या छनि समस्या एखनो नहि छै से बात नहि छै बहुत चीजके जानकारी नहि छै जगह जगह अगर समाज
छै आ लोक सब दैतो नहि रहै छै बहुत एहनो रहै छथिन जे कहैत नहि रहै छथिन ठीकसँ
जिनका देखियौ जे बाहर भीतर गेलखिन हुनका जानकारी भेटलनि केओ ओ जानकारी लेलखिन तऽ हुनका लेल सही छनि हँ हुनका लेल दिक्कत नहि होइ छनि दिक्कत होई छनि जे घर बैसल छथिन हुनका कियो बाहर जैनहार छथिन तऽ हुनका घरेमे अपन प्रतिभा दैब जाइ छनि चूँकि आब घरे मे प्रतिभा देबे वाला समय नहि छै आब मोबाइल जे छै से एकटा मञ्च छै मोबाइलके माध्यमसँ अहाँ जे छै से अपन हुनर देखा सक छी स छी हँ हुनर देखा सकै छी रंग रंग के
छी से ओकरासँ सीख सकै छी जे अहाँ नहि बुझ रहल छी हम ओकरे पुछबे ओ सब टा बता देत अहाँके जे जे नहि अहाँके बुझल अछि
हं जिनका संसाधन छनि ओ तऽ आगू बढ़िए रहल छथिन आ जिन कनियोसँ चढ़ेबै मोबाइलसँ या अपन आस पासके लोकसँ ओ केना केलखिन ई चीजके अहाँके जिज्ञासा रहत तऽ जरूर आगू बढ़ि सकै छियै आओर सीख सकै छियै रहलै जे कथी कथी सरकारके तरफसँ तऽ मतलब रोज नित दिन चाहे ओ अखबार के माध्यमस हँ अखबार के माध्यम से नया नया योजना सब अबैत रहै छै बस बूझे के फर्क छै हमरा अहाँ तक पहुँच नहि पबै छै ओ चीज के जानकारी लेल स शिक्षा चाही तऽ शिक्षा अगर ककरो लग छै ओ अभी जानकारी दै छथिन जतऽ जतऽ अगल बगल केओ हुनरमन्द महिला के अगल बगल केओ शिक्षा वाली जिनका योजना के बारेमे जानकारी छनि ओ अगर हुनका बुझाबै छथिन तऽ ओहिठामके महिला जे छथिन से आगू बढ़ैत छथिन किछुके जानकारी नहि रहैत छनि जेनाकि हुनका प्रतिभा छनि हो लेकिन हुनका अभाव छनि सामनेमे कोना रखथिन ओहो चीजके अखनोहु तक कमी छै प्रतिभा रहलासँ से की हेतै हँ मंच भेटबाक चाही तऽ मंचक एखनो कतेक महिला के
कमी छनि हँ बहुत कमी छनि बाजि नहि पाबै छथिन बहुत एहनो होइ छथिन जे सभ दिन से कनि नहि बजलखिन रोप टोप के चक्कर मे बाजि नहि पबैतथिन खुलि कऽ ई बाजब तऽ कही गलत अथी ने भऽ जाय की हम बाजि नहि सकी संकोच बहुत संकोच भऽ जाय छै बाजै मे धीरे धीरे लेकिन बजते बजथिन धीरे धीरे शुरू केलखिन हें बजथिन तकरे संकोचो हटतनि तखनि आगू बढ़ै छै कोइ भी आइ हमहीँ किया नहि रही कोई रहै बजै छै करै छै तखने आगू बढ़बै नहि
भेनाइ मेहनत केनाइ आओर अगल बगल लोक हुनका जागरूक करथिन सभ जे सोचि लेतै हेँ जे हमर महिला अगल बगल बढ़थिन हमर देश बढ़त हमर देश बढ़त हमर सभके देश आगू हैत कतहु के महिला बढ़ै छथिन तऽ ओ परिवार आगू बढ़ै छै चाहे ओ आर्थिक रूपसँ चाहे ओ हँ पूरा देशो बढ़ै छै महिलाए के शिक्षा के योगदान से महिला के मेहनत से चाहे परिवार हुनकर बाल बच्चा रहथिन चाहे पति रहथिन ई जत्ते कतेक चीज होइए चाहे ओ समाज हुए अगर महिला ठीक छथिन सभचीज ठीक रहैत छै हुनकर शिक्षा हुनकर हुनर हुनकर प्रदर्शन होइ छनि हुनको रास्तास अ नीक लगैत छनि हुनको काज करे मे मोन लगैत छनि